हेलो
हू
की यौ की हाल छै?
बस यो व्यास जी बजै छी।
यौ हम आयल छी कनी कलम हँ यौ कनी कलम दिस आयल छी घूमय ले
ओ हमहुँ तऽ आयल छी बाधे दिस घुमय लए
हँ हमहु आयल छी एक नम्बर हवा बहि रहल छै बैसल छी मचान पर काज
हूं
घ घर पर की हलो ह ह हमहुं आयल छी कलमे दिस बैसल छी गामो पर की करबैय गामो पर नहि मोन लगैया। बुझलियै। हेलो। आवाज नहि अबैया यौ, हेलो। हेलो। आवाज नै अबैए। हेलो।